हँ
हँ दीदी
हँ
ओत सँ आइ कॉलेज गेली प्रणाम दीदी हम प
आर सभी ठीक ने हालचाल सभ ठीक ह ह
एने बारिश होय लगल अभी तुरते
हँ
हँ अभी तूरते हँ झिमिर झिमिर परि रहलो हन तनि
हमरा आरके नहि होइ छै। बारिश
ह तऽ बाबू आर सिया रोडे पर बैठल छौ। अभी जिमिर जिमिर कर रहलै जोर त नहि रहल हम तुम कर छिटकी लि मारेंगे हम तुम हँ बोल रहले ह ब करले क हम तुम छिटक लि के मारेंगे हु ठीक ह नहि ए जे परल एकदम ज जम जदा तेज नहि चिपकली के भगार रह
अरे आउ गरमी
हँ ई तऽ हइय ह
हँ लाइन काटि देतौ तऽ आरो दिक्कत हो जेतौ
नै तऽ पानी पड़तौ ने क ओर परेशानी बढ़ै छै
हुँ धान धान मारे लगे छै जमीन मे आइ धूपो आ से नहि कयले रहै
ह खाना आर बनि गेलौ
हँ बैने रहलहु हन
हँ
परवलके भुजिया आर रोटी पता छो दीदी अपना कनकाै से न बैगन के भुजिंया बनै छै आ तोरा क कैसे न बनै छौ तखन कैसे बनै छौ ओ दू फाँकवला
चार ओ फाँक नहि करि दै छियै हँ चारो फांक कर दि
बताैमे त
अरे बैगन काटि लै छियै साफ सुथरा देख
पड़बल कें
ओ परवल के देखिय एगो तऽ भुजिया जानबे करै छै मेहीं मेही बनै छै से आ एगो दु फक्का अपना घर ही से बने छै उएह त अच्छा लगै दूऐ फाँक वला हाँ ओ वाला नहि अच्छाकर टेस्टे लग एकर टेस्ट अलग लगै छै कहाँ बाजार से खरीद ललौ क परवल
ह नहि खेत से एलहु
ओ खेत वाला तब तो टेस्टे लगतौ अच्छा लगतौ खेत परव स्वादो अच्छा लगै छै
हुँ
बाजार वला देखै छी परवल नहि अच्छा लगै छै
सॉफ्ट सॉफ्ट रहै छै एकदम मोलायमे हुँ हँ रोडे पर होर
अच्छा अच्छा
आर कही जगह नहि ने छै बात करैके कहाँ जइयौ रूम रूम मे नेटवर्के नहि आबे छै जे रूम मे जाइ क बतियइए चलते अगला रूम मे सब टी वीे ये देखते रहै छ तऽ वहाँ शान्ति रहबे नहि करतौ एगो खाली दूकाने तनी सुन बचलो नहि किचन नेट नेटवर्क नहि पकड़े छै पल क छल दोकानपर रहो नहि त जहाँ पढ़बे छौ वहं वहं रहो त तनी बाहर निकल के रहो
अरे भोरे ठीक रहै छै भोरे सब तनी सुतले ने रहै छै सब साात अरबे तो आर क बजे उठे छै
हमे तऽ हम तऽ पाँच बजे उठै छी तऽ पाँच बजे कमेन रहै छै झाड़ू मारना पोछा मारना झाड़ू पोछा मार के ओकरा तनि नहाइ फी ओकरा तनी घर मे हँ घर में सब भगवान जी के धोई पोछीं काना जी तैयार करहीं खाना देही कना जीके ओकरा फेर तनि मन्दिर जाही मन्दिरके धोइ बढ़िआँसँ ह झाड़ू पोछा करिके मन्दिरमे पूजा पाठ करिके तब आबै छै। तब तक साढ़े छओ आर बजी जाय छै। तऽ जल्दी जल्दी अयलहुँ स्कुल भागलहुँ समय कहाँ रहै छै।
अहा अहा
समय त तोरा खाँसी हो गेलौ?
एहि तरहें होइ छै। झूठे मूठे केला वेला खा लै छै ने, केला मे दूर बेचैत रहै छै। उएहसभ खा लै छियै तब जे सभ इएह होबै छौ आय आर बौआर सभ नीचे
हँ चीया नीचे छौ। दोकान पर बैठ
अच्छा अच्छा
दुकान भर में कुसी लगााक के आ सभ अन्दरमे छौ हम दुक हँ हवा चल हवा चललै हवा चल रहलै झिमिर झिमिर बारिश हो रहले हन मतलब बहुत धीरे धीरे हो रहले हन बारिश
हू
जेकि जमीन पर आने रहलै फोहारा जेकरा
सुख जेतै ओहिसन सुख जेतै तुरते की
नहि तऽ उहे चलते उहे चलते बौआर बाहर बैठल छौ।
ओ देख रहल छी। ने ह
हाल छै। आइ तो अभी याद रखु ने राजू भाय के दोस्त आय आयल राजू भैयाक के दोस्त आंटी जीके सुइया दैले आंटी जी के सूइया दअ लै
कते दिन पढ़तै ये। पढ़ते ही रहतौ
परते ही रहते तब ने देखे छै। अभी फिट छै। ब जे कोनने पी पछआनी मे जाय छै। पछआनी मे जाय छै। पीपर तर
ओ
पूजा उजा करै लए
अच्छा अच्छा, तऽ ओजाँ जरूरिए छै। ओकर सुइया लगै छै। कतेक दिनमे लै छै।
आँ मतलब पहिले ने सोमवार जब एक दिन छुटि जाइ छै। ने सोमवारके छुटि गेलो तऽ मंगलेके पड़तै तऽ ओकरा फेर मंगले मंगले मंगले मंगलेके पड़तै रहतै फेर कहियो मंगल के छुट गेलो तऽ बुध बुध बुध अयसे पड़त तरत एहिसे होबै छै।
ओ
एगो होइ छ। ने माइरो रहलो त अयठल नहि जाय ऐठनी नहि जाइ छै। ओ हाल
ओ
घ्रमण्ड आदमी कैसे नहि औत
अपना आपके प्रधानमंत्रीए
जड़ी सुन तबियत खराब होय छै आदमी के होस ठेकाना लागि जाय छै
हो छै हँ तनि सुन कुछ होइ छै तऽ बुझा जाइ छै कि ह केकरासँ आर कुछ नहि समझमे तऽ समझमे आबै लगतै कि केकरा साथ गलत केलियै केकरा साथ की केलियै नहि केलिय उहे चलते होइ गेल
मोबाइलबा मे एतना आबे छै ओ देख देख के लगे लगे छै हे गे समझनी उहे से डल जाइ छी
हम अपने अभी अभी अभी साँझ देलियै हे त माचि जलेलियै तऽ कैसो अंगुली जल गेलै तऽ सोच रहलियै हम केकरो साथ गलत कै रहलियै
मेन भगवानके तऽ जलाय रहलियै हँ भाय हो जाइ छै
डर लागि जाइ छै हँ ओ की होइ छै
उमने चारि गो नवरात्रा होबे छै साल मे दूगो पता चलै छौय दूगो नहि पता चलै छै
ओ
सब पंडिये जी लोक करै छै ई सब से बात छै ह
जे केकरो
नहि पंडित जी जानै छै मोबाइले ने पूछेस पर बता देतौ
गुप्त मतलब ओइन गुप्त मतलब ओइन चुप चुपा
हँ कोई नहि जानै छै सब पंडी आर जी लोक साथ कइलक अपन हँ
हुँ निर्भाह हतै
जेल छै ठाकुर प्रसाद पञ्चाङंगमोमतो
नहि देखै छियै पञ्चागर
आजे देखलौ कल जगन्नाथ यात्रा छै
हँ बकुल दि एगो दीदी बोले रहै कि कल तऽ जगन्नाथ यात्रा होते केरलमे होबै छै
उड़ीसा के अथी छै मंदिर वहि छै
हँ उ हँ उड़ीसा मे छै उड़सा मे सॉरी शाम छै
भुवनेश्वर
हुँ हुँ तऽ ओकरा मे की होबे छै भगवान जी के लै घुमै छै ओहमे
रथ निकलते हां भव्य जैसे दोशहराामे कैसे निकलै छथिन
हँ
भगवान के इतना दिन मेला लगलै पूजा होलै अब निकलि रहल दिन
आरहाँ पर पे अच्छा हुँ खाना बनैनी खयली
अभी आटा सान कऽ रखलिय जेबो रोटी बनेबो सब खयतौ अपन
अच्छा हमरो कन बानहि रहलो हन अभी समय छ बनएत
हँ
बौआ तो आ गेलो पूछे ले आ गेलो पूछे ले बाबू स बाउ खाना ले ले या हँ बाबू खाना लेलेे ह नओ बज गिया नओ बज गेलय ओकर नजरििया मे एकदम दी हँ नओ बज गय खाना लेके आए आ देखि नी एकदम एकदम बढ़िआ ओकरा प्रो ओकरा बढ़िआँ सँ पता छै कि बाबू साँझके कोन कोन दवाइ पर तै सुबहमे कोन कोन दबाइ पड़तै आ केतना पड़तै अपने हाथ सँ निकालिके दै छै सात गो आठ गो दबााय रातिके हँ सात गो राति आठ गो दबाइ खाइ छथिन रातिके तऽ ऐसे करै छै
दे दे छै
हँ झोला कहतो खाली उतार दो तऽ झोला उतार द मेहनत त अपने से देते रहतो गिलाश वला त गिलास मे हँ एकदम पो बढ़िआँ सँ एकदम
ओह बाह अच्छा बच्चा
हूँ बिल हम अपने शौकड हो जाइ छी कभी कभी की ई कहाँ सँ सीख रहलै हन लेकिन जे भी सीख रहलै उ अच्छा बात छै मन खुश करि दै छै
हयो ने
भैया शीक राज भैया कहाँ दे रहेै हमी आर ने दे रहिै
माइक दे रहे ह है न जितेन्द्रा माइक दे रहे है
अच्छा बात छै हमरा अपने देखे हम ई चीज बहुत अच्छा लगे छै ई तो कम से कम आय छै पूछे छै टाइम टू टाइम की बाबू की खाना लेलै यए ई करियह ओ करियह फेर वही पप्पाके साथ नहि करै छै पप्पा मम्मीके साथ नहि करै छै
देखै छै जकरा पसन्द अबै छै से देखै छै देख सीख गेल र जो आ चाह तोर देखते देखते सीख गेले एनि जे छै त तुही ने कहबी
तुम ही करेगी न तुम की थी